हैलो
हैलो।
हेलो
हैलो
हँ नमस्कार छी।
हँ नमस्कार छी।
बहुत दिन बाद हो गेल छी। तोरासे बात करै छियै जे सोचली जे आइ फोन करके अहाँक हाल चाल पूछ ही‌ ली।
हम बढ़िआँ छी, अहाँ सुनाउ अहाॅंक पढ़ाइ नौकरीक तैयारी आ घर परिवारसभ केहन चली रहल अच्छी?
भगवानक कृपासे किछु ठीक चलि रहल अछि हम आय कली नौकरीक तैयारीमे बहुत मेहनत कर रहल छी, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठै छी पढ़त पढ़ाइ करै छी अंग्रेजी सु सुधारबाक प्रयास करै छी आ कम्प्यूटर नव नव विषय सीखै छी।
ई बहुत नीक बात अछि आयक संयंत्र यंत्र निरन्तर सिखैत रहब बहुत जरूरी अछि ज आदमी धैर्य राखि क मेहनत करैत रहैत अछी त ओकर सफलता निश्चित होइत अछी।
हम आ हाॅं हमहुँ यही बात पर विश्वास करै छी कखनो कखनो इंटरव्यूवक नामक सुनी आ सुनिते घबराइत होय लागैत अछी मुदा फेर अपनेके समझेबे छी जे आत्मविस वासक संग प्रयास करब त आवश्यक सफलता भेटत।
बिल्कुल सही। कही रहल अछी इंटरव्यू सबस महत्वपूर्ण बात होइत अछी। आत्मविस्वास ज आभ सब प्रासक उत्तर नहि दे सकैत छी तैयो शान्त रहि क अपन विचार स्पष्ट रूपस राखब बहुत जरूरी अछि।
अहाॅं के बात सुनीके मनोबल पढ़ि गेल आ कतको बेर लागैत अछी जे हमरा अंग्रेजी कमजोर अछी, मुदा हम धीरे धीरे अभ्यास कर रहल छी।
भाषा एक दिनमे नहि सीखल जाइत अछि प्रतिदिन थोड़ा -थोड़ा अभ्यास करब अंग्रेजी विडियो देखब समाचार पढ़ब आ बोलबाक प्रयास करब त अवश्य सुधार होयत।
सही कहलु, घरमे सबलोग सेहो हमरा प्रोत्साहित करैत छथि। ओ सब कहै छथि जे मेहनत करैत रहु एक दिन आब सय नीक नौकरी भेटत।
परिवारक सहयोग जिनमे जीवनमे बहुत महत्वपूर्ण होइत अछी जखन परिवार स साथ देत अछि त कठिन समय सेहो आसान लागी लगैत अछि।
अहाँ आपन बात बताउ अहाँक दिनचर्य केहन रहै छी अछि?
हम प्रतिदिन सुबह पाँच बजे उठै छी किछु समय व्यामान करत छी त तकर बाद समाचार पाढ़ै छी फेर अपन कार्यालय काल। जे करबाक लेल तैयार होइत अछि साँझमे। घर अभी परिवारक संग समय बितबे छै।
ई बहुत संन्तुलित दिन दिनचर्या अछि। आइ काल्हि बहुत लोग आपन स्वास्थ्य पर ध्यान नाहि दैत छथि जाहिसे। के बादमे अनेक समस्या उत्पन्न भेल जाइत छै
अहाँ बिल्कुल सही कहि रहल अछि शरीर। स्वस्थ शरीर आ। शान्त मन सफलता लेल बहुत आवश्यक छी जब स्वास्थ्य। ठीक रहत तब पढ़ाइ नौकरी आ जीवनक आन कार्य सेहो निकस होयत।
हँ भविष्यमे हमर इच्छा। अछि जे एकटा नीक कम्पनी मे नौकरी करियै परिवारिक सहयोग करियै आ। समाज लेले कुछु उपयोगी कार्य सेहो करियै।
ई बहुत सुन्दर विचार अछि जीवनक। वास्तविक सफलता केवल पैसा कमेबा मे नहि बल्कि। परिवार समाज आ अपन कर्तव्य कर ती जिम्मेदारी निभेवामे से होइत अछि।
अहाँ से गप करके। बहुत अच्छा लागल अहाँके विचार हमेशा प्रेरणा दैत अछि।
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल जखन कखनो मन उदास होय। कोनो विषयमे सलाह चाही तऽ। निःसंकोच फोन करब मित्रक काज एक दोसरक सहायता करब होइत अछि।
हूंम्म धन्यवा धन्यवाद आब हम पढ़ाइ करबाक लेल जाइ छी। आशा करै छी जे बहुत जल्दी भेंटे भेल। होयत आ लम्बा गप सप करब।
अवश्य अहाँ मेहनत करैत रहू सकारात्मक सोच राखू आ। अपन लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करू भगवान अहाँके सफलता प्रदान करथुन।
आओ अच्छ। उंम्म भगवान कृपासे सब ठीक अछि बस। आइ कलहि नौकरी के तैयारी मे व्यस्त रहै छी। सोचलु जे अहाँ गप्प करय जाय ताहि लेल फोन केलहुँ।
हँ हमरो बहुत खुशी भेल जखन कखनो मन उदास होवा कोनो विषय मे सलाह चाही तऽ हमरा के निःसंकोच। फोन करब।
हूंम्म तैयारी ठीक चलि रहल अछि मुद्दा कखनो कखनो तनाव भइल। अछि लागे अछि जे प्रतियोगिता बहुत बढ़ि गेल अछि।
हँ अपन जीवनक वास्तविक सफलता। देखी और अपन नौकरी पे ध्यान दी।
ऐ उंम्म सही कहलु अहाँ अपन नौकरीके अनुभव। आ बताउ कार्यालय केहन वातावरण रहैत अछि।
हँ स्वस्थ शरीर आ शान्त मन सफलता लेल बहुत आवश्यक अछि।
टीमवर्क वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि। आ कॉलेजमे सेहो हमसभ ओ प्रोजेक्ट पर काज। केएल रही तखन बुझाइत छल जे एक दोसरा के सहयोग। कते जरूरी अछि।
आय कलिक बहुत लोक अपन स्वास्थ्य पर भी ध्यान दैत अछि।
अहाँके दिनचर्या केहन रहैत अछि।
हमर दिनचर्या बहुत ही निश्चित कटित छी।
ई बहुत सतुंलित दिनचर्या अछि हमहुँ सोच आ सोचैत छी जे नियमित व्यायाम शुरू करी।
हँ हम प्रतिदिन सुबह पाँच बजे उठैत छी की छु समय व्यवाम करै छी
ह परिवारमे सभ केहन छथि
परिवारिक परिवार में सब बहुत ही कुशल मंगल छी
हमरो परिवारमे सेहो सब ठीक छथिन माता पिता हमेशा प्रेरित करै छथिन जे मेहनत करै रहू
हँ ई बहुत संन्तुलित दिनचर्या छी
ह्म सही कहलू भ भाय अहाँके अनुसार सफल होबाक लेल सब जरूरी गुण की अछि
हँ परिवारिक सहयोग जीवनमे बहुत महत्व
ह हमार विचार मे त तीनटा बात महत्वपूर्ण अछि अनुशासन धैर्य निरन्तर मेहनत बहुत लो जल्दी हारी मानि लैत अछि मुदा सफल लोग लगातार प्रयास करैत रहैत अछि
जखन परिवार साथ दैत अछि तऽ कठिन समय सेहो आसान लागी लगैत अछि
हँ ई बात हमरा बहुत प्रेरित करैत छथि कखनो कखनो रिजेक्श। भेटयेला पर मन उदास भेल जाइत अछि
आयं ना कुछ